हेलो।
की हाल छै दीपा।
हेलो।
हेलो आवाज नइ जाइ छौ की
हँ की हाल चाल
बड़ियाँ अपन कह ठीक छ
हँ ठीक छियौ तहन की सभ होइ छै।
की हेतै एहिना एखैन भोजन केलियै बैठल छी कहलिय बात करियौ तोरा स की कए रहल छ भोर में पहुँचली बढ़िआ सँ आइ हेलो
अच्छा और खाना की सब खेली हेलो।
हँ
खाना की सब भेलै हन।
खाना भेलै हन नै हेते।
कहलियन बनबै लऽ तहन जाइ छल ही हिन की
हँ अरे ओ घिरा रहै न
हू
खाली काइट कऽ दैए कऽ रहै छै तै बाद तऽ छोड़ देलो अपन होइत रहल नमक हल्दी दै कऽ छोड़ दैनु
अच्छा घिरा खाली भुज रहल छै रोटी घिरा बनै छै कि
हँ
घी लागल रोटी
बाह हमरा सब तऽ घी छेबे नै करै गाँव स घी अननाइ बिसैर गेलियै नै तऽ आ दिन म भुजिया बनेने छलियै ओइ म रोटी रोटी में घी कऽ जरूरत बुझाय छलै
एखन गाँव में एते सुंदर दूध देय छै खुब घी बैन गेल तुरन्त माँ कहै छलै धीरज सब नै गय कऽ
हु हमरा लागल तू नै कहली जाइन स
लेकिन नै कहलियौ जे नै रे कहे पुष्पम कहै छलै कैह दहीं हम हया कहि दै छियै हैया कहि दै छिय आ तू एग्जाम दुआरे तुरन्ते न चैल ऐलही तीस कऽ तू तऽ हमरा लगै छै एक दू कऽ चैल ऐलही तीस तक तऽ हम इएह रहिये
एक तारीख कऽ हम आइब गेल रहिय पटना उनतीस कऽ ओकर बियाह छले न तीस कऽ रहलै तीसे कऽ आइब जेतै तीस कऽ रुकलियै नै रे दू कऽ एलियै साइद एक या दू कऽ ध्यान नै छै कोनो एहन कोनो काज छलै ओइ दुआरे एक दिन और रुकि गेलियै ओकर अगिला दिन आइब गेलियै हु हमरो सब कऽ बी पी एस सी कऽ एग्जाम आब लागै छै पकड़ा जेतौ हमर
बी पी एस सी वाला एग्जाम हमर लागे छै आब पकड़ा जेते
कऽ ना
ओ प्रैक्टिकल वला डेट चेंज भेलै आइ हमर सभ कऽ जे छब्बीस सताइस छलै न ओकरा सत्ताइस अट्ठाइस केलकै
दुनू गोटाे के एके जगह दए देै ने भाय मजा आबि जेतै फेर
ह एक जगह देतै तहन ने ओना पिछला बेर हमर बी पी एस ए्जाम पटने देने छलै सेंटर एहि बेर आब जेते दै
अपन दुनू गोटा के एन्ना दए रहल छौ कि जे डी डी ओहिपर दै छौ कि
नय संजोक छलले रे, एहन तऽ कोनो बात नय हु नै तऽ हँ रे ई हमरा लगय र नय रोल नम्बर जे छै ने ईवला दरो दरोगा वला मे तऽ रोल नम्बर अपन दुनू आदमी के आस पास क छलो ओहि दुआरे लागे छै मुजफ्फरपुर सेन्टर देलकै कियकि ओ रोल नम्बर बलाके ओहि कॉलेज छलै ने
तू लागै छै तहन तऽ फर्मो भाड़ा पड़ न होइत हेतै
हँ दरोगा वाला मे तऽ लगय फॉर्म भरे के हिसाब से लगभग रजिस्ट्रेशन जेना होइ छै ओहि हिसाब सँ मिलै छै
ह
आइ तऽ हम डेढ़ शो पोस्ट बला भरि देलियौ
जा तहन हामु भैर दै छैय
ह आइे ओकरो शिवमो भैयाक भरलियै रहे शिवम भैया के काल्हि सायद भरलियै
डेढ़ से आ छै त बाद एगो पंन्द्रह गो एलै ह पंन्द्रह की उन्नैस गो सोल्ह गो एल
तऽ ई डेढ़ सए वला मे रनिंग नै न छै
हँ।
बन्टी के सेहो भरि देलियै ओकरो भरि देलियै भोर म आई
हु
भरे मे की जाइ छै एक सए रुपआ फोर्म भरे के लागे छै भरै छीियै आ कोन मानन छै कहिया कोन तैयारी रहै छै ठीके लऽ
ए सब से कनि बन जाइ छै
हम्म तऽ घिरा रोटी हमरो सबके चललौ रोटी नय चावल
रक्षाबन्धन मे जेबै कि न
अगस्त मे छै न
हू।
देखल जेतै किछु एहन प्लान तऽ नय छै लेकिन देखबै ओहि टाइम परर चलिो जेयबै रक्षााबंधन मे बेसी उम्मीद जेबे करबै पिछला बेर शायद पटने मे रहि य तऽ एहि बेर चलि जेबै आओर कि
रक्षाबंधन बढ़िआँ होइ छै अपन सबके
ह तो जा रहल छ हम कह रहल गव।
ओहिमे तऽ एकताास सभ शायद कहैत छै पटने अबू
ह तहन तो ओर बढ़ छौ रूम त दिक्कतन नय छौ, आरामसँ दू तीन दिन कही आब कऽ घुमि लेतौ की ब तऽ ठीके रह ह छओ सएमे
एगो रूम मतलब बिना ए सी के लेकिन गद्दा से ओछन सबसे मतलब लम्बा चौड़ा
अच्छा तहन तऽ सस्ता छै रेट
एहन दीवान जेना ओएह मे अन्दरेमे बाथरूम अन्दरेमे मतलब सब चीज,
ह।
पूरा सेफ होटल कोनो ओहन अथी नहि
कोन जगह मीठापुर मे,
हँ। आ एगारह सए मे ए सी एगारह सए मे ए सी
हू।
हू
ठीक तऽ छै तहन तऽ कोनो दिक्ते नहि छै खाना अपन रूम पर खेते आ
ह ह अरे पटनात तऽ रहतै कि रूम पड़त अधिकतर टाइम तऽ घुमयएमे बीत जेतै
हँ राइतकसुतेेलै रहतै
खालि एगोसुतै ले रहतै
हू
त बंठा सब के भेज देलियै ने ओ वालला वीडियो वाला गेम सब पागल बनल छै पागल
अथे ब सिटी सेंटर वाल गेम जोन वालडियो एते पैसा के कनी कुर कट क कैदेतौओतय
अपन बापके करतै हमर कि करतै
हँ ह अपन बापे करत लेकिन परेशानी तऽ तोरा हेतौ ने घुमैमे
पढ़े वाला इएहे सब करे ने एक दिना जाये दोस्त के बर्थडे मनवे ले एक दिना जाय छीे मॉल ह
ओ तोरे तोरे ऊपर से ताना मारय लगलो ने
ह अ छोड़ाफके तऽ फगी कबक जीवन बैक्टेरिया
हँ
सप पता छै
तऽ पता नहि रहतै सब
कलीरे बक बैक्टेरिया केकरा कहै छै अच्छा ओ बै्टेरिया वायरस सब बाला क फगी वलाा अरैबेबेटि चोद
जा
आओरे
कोनो बात नहि एत के गप करै छी गारि तार क
दिओ
मनुआ जे छै बन्ठीक क ओकरा दस मिनट में कतबो कंट्रोल करे छै पाँचो मिनट नहि होय छै ओकरा शान्त रहल
अरे ध्यान पर सुतरि गेले बति आ रहल
तऽ नॉर्मले बतियाय छै कोनो एहन नहि आब एतेकके काउंट करतै तखन तऽ भए गेलै एकरा की कहै छै मैथिलीमे तऽ ई चीज कोनो गायर तऽ नहि मानल जाइ छै नॉर्मली लोक लेकिन तैयो जे करे अब आब जे करै रिजेक्ट करै जे करै आब लोक केँ सकै छै नॉर्मल बतियाइत बतियाइत अरे मेन छै गाइड लाइनो तेहन दै छै नॉर्मली बात करै कऽ छै या सिर्फ एगो टॉपिक पकैड़क बात करै छै कोनो नै न जे हु नॉर्मलि बात करैके छै तऽ नॉर्मली बात करै म तऽ कनि मनि ई तऽ भए जाइ छै आ टॉपिको पर बात करै छै तऽ लोक एगो टॉपिक पर केलक तऽ ओ टॉपिक लागल की एक्क्रिप्टेड छै ऐप कऽ एना लागै छै लेकिन हमरा तोरा आब कोनो मैथिली वला एहन चीज जे ओ कतय लोक देख कऽ या किछ स्क्रिप्टसँ की पढ़तै एत तऽ हरेक दिन किछ स किछ घटना होइते रहै छै सबटा कहानियए गाँव में जतेक चीज छै सब चीज अपना हाथ में एकटा कहानिये छै
तऽ खुद ही भगवान कऽ ओते खिस्सा छै
तऽ गाँव म एक से एक कहानिये छै किछ कोनो अथी थोड़े छै
बाबुल बाबुल केँ दू दिना कहानी चलते गाँव कऽ भोज कऽ
हँ एलै हन आए बाबुल रूम पर नै पहिले दिन एयलै न आय रूम तूम पूरा साफ अखन कहलकै काइल एकर भैयारियो सब आब जेतै बाबुल कऽ बाबुल अपन गाँव कऽ खिस्सा सभ कहल अरे अय स नीक फोने पर कह ले कहलकै नै नै फ फोन पर हमरा स नै हैत गड़बड़े जैत
ननुआ कें बेच बेच म लारै छै
पंन्द्रह बीस दिन तऽ बाबुल कऽ बड़बाद अखन आब भैए गेले
हँ काइलो भैर कहै छै नै पढ़बै आ परसो स पढ़तै
नै नै काइल बढ़िआँ दिन छै मगंलवार छै
हु काइल मंगल छै लेकिन कहलकै काइल स्टार्ट नै करबै परसू स करबै बर थाकल छी एखन दू दिन रेस्ट करबै
अच्छ
बरूनजी स बजा कऽ मालिश करबै लियो
बरूनजी कि नौकर छियै बाबूल कऽ मालिश कै देतो से से बात कहै छी जे हऽ हऽ लोक कऽ दिक्कत रहल कष्ट रहल दोस छै तऽ कहि कऽ मालिश दोस नै न कै सकै छौ हऽ बहुत दिक्कत कऽ तऽ छिहिन देखलको तऽ कै दतौ से वाली बात
ई जे केओ बुझि जेतौ जे हमरा जाइनस करवाबै यऽ मालिश तहन केँ कै देतै रे ओतै से अपने हम बड़ अथी छी कि कहै छै ओकरा
हु
हँ अरे ओ तऽ जेना दुखायत रहै छै कए बैर तऽ हमहुँ नहि तोरा जैंत दै छियौ कै दिन जैंत दै छियै कोनो ई थोड़े छै जे नै जात हँ
एगारह मिनट तऽ लगै छै तुरत पैड़ि गेले
हँ वोत जबै
भाईजी मे लागे टाइम न पर
त ओ होते अछ खोल केऽ लोक बतियाल ने जकड़ास से मेन देख बतिया के कोनो एन फ्लो मे बतियाय निर्मली किछ ने बस से सबके कनि ध्यान राखेके छै बकी बात कोनो दिक्कत नय जे अपन
अरे ओ छौड़ा के बात उठलै ने ओहिप
हँ ओ भए जाइ छै दैनिक नचर्यवला कोनो एहन चल और की पसन पुष्पा बॉडी बना रहलौ की
हँ आब देख की एकाउंट खोल देबैं केनथो
खोले देतौ कि खोयले देतौ खोइल देतौ रे
हँ हँ कलके हन तऽ आठ दिन मे खुल जाएगा होजाए रहो लेकिन बहुत संस्कारी आदमी
हँ हेल्पफुल आदमी हेतो मदद करैेलहो बैसल छलहो तऽ लागैएा ओ बेस हँ अपन नौकरी ई नय कि नौकरी बुझिके लोकके सेवा भाव से न कए रहले है
हूँ
चल बढ़िआं छ त डर कथी डरके कोनो बात नय छै
हम बाद में फेर निकले टाइम मे पुछो लेली सर कोइ ऐसा वैसा नै न न लेकिन ध्यान रखिएगा
ह नै ने ठीके केलियन की
कहले नय सर ऐसा वसा हो त इसलि हम छोड़ दएथे लेकिन लेकिन आबि गेल फेर हमरा मैसेज तऽ हम तैहि दुआरे एलहुँ ह
ह बढ़िआ केले केलियर से अरे ओकरो सब कस्टमर है किया चाहते हमर टुटि जाय ह हु त ओ तऽ सबचीज बुझैके रहै छै